सै छियै भाभी
हँ खुश रह
की हाल चाल छै
हेलो
पञच
हँ हमे भी नीक छियै अहाँके आवाज कट कट के आबै छै अहाँके नेटवर्क नहि छै की
हँ आरो आब ठीक लगै छै हँ आलो
हँ अभी अभी नीक आवाज
हँ ठीक छै अच्छा अच्छा
और बताउ घर परिवार में सब नीक छथिन बाल बुतरु भाय भतीजा सब नीक छथिन चलू आ ओर बताउ भोजन पानी भऽ गेल
हँ भए गेल तोहर आर होइ गेलै
की बनैले रहौ हँ हँ भाभी भौजी अ रेऽ बा बड नीके केहन बनेले छिय जेना पापड़ी चाट घर म
अच्छे बनले सब खयलके लै बुतरू स कहलकै सब पापड़ी चाट बनाउ कहलियै ठीके छै बना दै छी
तऽ चाट मे तऽ की बनबै छियै अहाँ
चाट मे देखा हँ छोले बनाबै छिय आ मैदा के पापड़ी बना दै छियै
मैदा के छोट छोट आटा मैदा के आटा
हँ हँ मैदा ल ह मैदा चायलऽ ओकरा मे तनी जमायन डायल दयलिए तनी रोमन मे कुछो फोर्च्यून चाय घीजे मिछा तनि ओ डाल देबै तनि नमक डालि देबै आ ओकरा तनि अच्छा तनि कठील करा आटा सानि कऽ आ राख केऽ कपड़ा से झाँपि दे हँ आ झाँप के रख दय छियै दस मिनट आधा घंटा आ तब तक छोला राति के फुलै ल दे देलहुं आ बिने बनाउए प्याज टमाटर सब काटिक छोला के छौंक देै छै कूकर मे बना देय छ सब मर मसाला देय के जे होवे छै
बेसीक मसाला रोज बालला उएह सब दय दै छी
अच्छे
हँ ओ सब दै के फेर हँ पानि बनेली मीठा चटनी बनेले इमली के दूगो चटनी बनाबै छियै एगो इमिली कऐसे ही सादे रह पान थड़ा सा आ एगो बनेलो तनी मिट्टी ठा ह मिठ्ठा पकाय कऽ राखि दै छियै काहेकि मिठामे आजकल कचरा भी रहै छै जब कोइ भी मिठा ढेला रहतै ने जब खौदकाऽ बै छै तनी मनी कच कच रहै छै हम का कैर पहिले खदका लै छै ढेलबन के आ तनिगो तेल आ इमलियो के चूड़ चाईड़ क अथी कर के पानि छानि कऽ रखि लै छियै आ फिर तनी सोफ तेल तनी दय कराही में तनि सौप तनि जमाइन मंगरैला तनि चारपत्ता दय क आ छा के अथी डालि देलहुँ मेथिया मिठा ओकर बाद ओकरेमे खौल गेल तब च इमलिया वालला पानी डाल दै फिर गाढ़ा एकदम करि देै छै चलैते चलैते फिर गारहा हो जाइ गेल गारहा हो जाइ छै तब फिर चटनिया ओहो सब पापड़ी चट सब सजबै घड़ी सब मिलाके तनि देलक पापड़ी चूड़ ला फिर छोला देल तनी सेव बाजार से मगाय ले छै सेव रहल तनि मिक्सचर उएहे इमली पन्ना तनी जीरा भूज के भूनिक उलाय लेलहुँ पीस लेलहुँ राखि लेलहुँ कूट के तनि मिर्चा उरचा जे रहल सब काट कऽ टमाटर खीरा अपन जे बुझल कोइ जरूरी रहल तऽ ठीक छै ने टमाटर आर सब काटिक राख लेब प्याज उ्याज ओैसे औसे मिला उला सब चटनी सब दे दे सब एकरा कि कर केे अपन डालि देलक खयलक तऽ बड़ बढ़िया लगे छै
वाह
बाजारमे तऽ तीस रुपैआमे दै छै एक बात य त कितना आदमी खरीदते तब इहे सब बाहरके नहि कोइ भरोसा लगै छै इहे सब मे घरे जादे करके बनाय ले छी
न नहि ई तो अहाँ सही कहलहु ह बाहर जेना केहन ने केहन बनबे छै
आजकल बाहरके खाना से बड़ी बचैके चाही कैसन ने कैसन दे दे छै कोई नइ ने जानै छै
तऽ एक तऽ ई तऽ बरसात के जे दिन छै से और हम ईसभ चाट फुचका हँ नइ खायके चाही
ते से कहली कि घर ही बना दै छी शुरूके बस घर ही बनाय देबैछि आ रस
और बताउ ई जे सावन के पाबनि मे कतहु पूजा पाठ करै जाइ छियै की अहाँ
हँ ह ह हम आर जाइ छियै पूरा महिना अथी बेलपत्र चढ़बै छियै आ नइ तऽ सोमाक सोमार हँ ई जे बिकबे करै छै आ चाहे तोरियो के ले आएल हमरा घरे मे मन्दिर छै भोला बाबाके मंदिर छै घरेमे हँ स्थापित पित करल छथिन शिवलिंग तब पूजा घर ही कैली
अय
हँ हँ दादे आर जमाना से छै हूं त अपन कहीं जायके जरूरत नइ अपन घर ही पूजा कर लै छी हम लैकनो बुतरू से पूजा करवाबे छी ई सब एक लो
ठिक करै छी हँ न न ठीक करै छीय जेना कोइ किछु कि किछु चढ़ाउ चाहे ना चढ़ाउ बाल बुतरु के हाथ से जे ना एक लोटा भोले बाबा के चढ़ा देब
आ नइ नइ सिखैबइ तब ने बालो बुतरूके सिखबय पड़ै छै ने कहबै जे चीजमे तब ने सिखतै
ई त अहाँ एकदम सए टका के बात कहनो फुआ जेना देखू जे माय पाप अगर परवरिश ना देथिन बाल बुतरू के तऽ के
के देतै के संस्कारसभ कैसे सिखतै बच्चा भस ई सब सब चीज सिखबै के चाही बच्चा बुतरु को नइ कहलक कि नय करबो नय नय दे तुम करती है अरे हम करै छी अपनाले तू करमे अपनालेल
हमनी आरके जे धार्मिक अवधारणा छै जेना पूजा पाठ छै ई सब बाल बच्चा जे देखथिन वही ने सिख
वहए ने सिखतै तऽ इएहे से कहै छियै नइ कर ल कर एक लोटा कम से कम जल चढ़ा चढ़बैके चाही केहनो करै डिस बोल
भेर सावन जे बेलपत्रो अगर चढ़ा देथिन बाल बुतरू तऽ ओ भी नीक रहत
इसकुल बा जाय के टाइम होइय छै इहे से ने सब जल्दी नहाबै छै भागे छै एक लोटा जले सहि जो एकलोटा जले चढ़ाय दे हम अपना आराम से कइलौं पूजा अच्छा से अपन हम करै छियै
नइ नइ इहो ठीक छै जेना एक लोटा जलसे भी भगवान खुश हो जाइ छथिन तऽ भगवान के कोन चीज चाही तऽ
हूँ हँ औजार आर कोई मंदिर आर छै कि नइ तोरा आर के हलो हैलो ह कहलियौ कि तोरा आर के छथिन कि नइ मन्दिर आर भोला बाबाक
ह उ आ नइ नइ हमरा आर बीजुन तो नइ छथिन फुआ हमरा आर के तो मंदिर जाय के पड़ै छै लेकिन हमरो से नइ ओरियाइ छै हँ हमहूं नइ जाय सकै छी छियै ने रोज रोज तऽ सोमवारके सोमवार अगर सम्भव भेल तो चलि गेलो आ नहि तो घरे में भोला बाबा के हा फोटो रखने छियै ओकरा आर मे पूजा कर लेबे छियै आ सोमवारी हँ आ सोमवार के सोमारी भूखे छियै
ह नहि आदमी के मन बढ़िया होयके चाही अगर जो बेल गाछ के पौधो मे एक लोटा जल ओम नमः शिवाय कर चढ़ा दे हर हर महादेव ओहो ठीक छै ओकरो मे भोले नाथ अच्छा हँ हमे आर बेलो गाछ रोपने रहै छियै बेलो गाछमे ओकरोमे ने ह तऽ ठीक रहै छै क करतै ओहो तऽ भगवाने पर बेलपत्तर उएहस बेल गाछ एगो रोपले रहे छै
नहि नहि हमरा आरो मम्मी जे छथिन ने नहिरा मे ओ भी बेलगाछ एगो रोपले छथिन आ बेलगाछी मे हे रोज साँझ के दिया जलबै छथिन आ दिन मे भी हुनका बेल गाछ के सीचे छथिन आ एगो दिया घी के जला के भोले बाबा के नाम से रख दै छथिन बेचारी के शरीर अस्वस्थ छै ने तऽ मंन्दिर उदिर तो नहि जाय सकै छै जेना घरे मे जे हो सकै छै अपने एगो छोटगो शिवलिंग रखले छथिन तऽ ओकरे मे हु पुजा
नहि ठीक करै छथिन ठीके करै छथि नहि ओतनो बहुत छै भगवान देखै नहि छथिन देह भगवान सभ देखै छथिन जेतना होइ छै बड़ा पेड़ छै कि छोट कत हब
न अभी तऽ एक हाथ के भऽ गेल लेके तो गेले रहिये हमे गेले रहे य एक बीताक एक बीता के रहलहु गाछी आ अब तऽ बढ़ के एक हाथ के भऽ गेल खूब नीक एकदम सुन्दर सुन्दर कोमल कोमल पत्त
हँ ह हँ ई बरसात मे अच्छा पत्ता ह आउरो सेहो इ बात त छै
देखू माय बाप जे पूजा पाठ करै छथिन ने घर मे तऽ बालो बच्चा देख के सिखै छै ओकरो मन मे उत्सुकता होवे छै
हँ
कि जेना पापा मम्मी करै छथिन
हमँ हँ जे देखै छै से सीखै छै
तऽ बाल बच्चाके संस्कार तऽ परिवारेसँ न होबै छै आबै छै
ह
लगे छै कि अहाँ के कोई आवाज दै छै की
नहि बच्चा बुतरुक छै बच्चा बुतरु छै बैठ हँं सब ठीक ठाक छै
सेल त
लेकिन उ तोहर खाना पीना होइ गेलै कि नहि
हँ फुआ हमरा आर के ते भ गेल जेन सुबह छओ बजे इसकुल जायके पड़ै छै न तो सर सवेरे ही हमहु बना लेबे छियै आ बाल बुतरु के खिला पिला के नओ सवा नओ बजे लए सुता देवे छिय
सुति जाइ छ बच्चा बुतरुके नहि एतना
जेना भोरे छबे बजे फिर उठ उठे के पड़ै छै ने बाल बुतरु के ह
छौ बजे उठे छै तऽ आठ बजे इसकुल जाय छै आ दू बजे आबे छ आज हे स कलहे स लगै छै ह
आठ बजेस एक बजे
न नै ठीक रहे छै ई ठीक रहे छै नहि तऽ भोरे दसे एगारह बजे आ जाय छै ने त बड़ी अकबक लगैत रहे छै दिन भर
आँख ऽ घरके बाल बुतरू छथ कतय बीग देब अहाँ बताउ त
ह नै परेशान हो जाइ छियै ने झंझट करय लगै छै इतना देर इसकुल मे ठीक छै पढ आराम सँ
तऽ मत कहू फुआ हमर अपने दुनू जे एक बजे आ जयथिन न एत्ते अराजकता फैला देय छथिन घर में कि लगे छै कि घर छोड़ के
हं तै सही ने करै हमरो तीनो बड़ी लड़ाइ झगड़ा करै छै जड़सन छड़क ऐसे हो गेलो ऐसे ऐसे होलो त ऐसे होलो परेशान कहले रहै छै हमरो आर के रहबो करते सब साथ एक जगह माल अथियो करते हँ इहे होइ छै
चलू ठीक छै पुआ हमरा आर के ने एकटा कॉल आबै छै करब हम ठीक छै चलू ठीक छै
हूँ